हा दीदी, हा मां बि कोन।
सुमीया बार
वॾी त सुम्ही पई, नंढी अञा फतके थी
एॾो जल्दी वठी सुम्ही पए ईअं पोइ सुम्ही पए
हा हुनखे सूर थो थिए न पोइ वरी इहो तपे थी जाम।
त छा थियो हुस, छाजो सूर पो थेस।
हो ग्रोइंग पेन आहे भई। जीअं हाणे वॾी थींदी वेंदी न पेरनि में मसल
हा, मसल हा सूर पवंदो आहे पवंदो आहे ॿारनि खे। ज़ोर ॾियारींदा आहिनि।
हा जेको मतिलब जेतिरो जे जंहिं ॾींहुं फटिकंदी न वधीक हुन ॾींहुं इअं थींदो अथसि
न न बराबरि आहे मुंहिंजा बि ॿार ईअं कंदा हुया एॾो हनी खे एॾो हुयसि जेको इहो रोई पीउ पीउ खे चवंदी हु हाणे मूंखे दॿाए हाणे मुंहिंजा पेर दॿाए।
इीअ बि इअ ई कतिया
उ बि थोरो वॾो चओ बसि उहो बि फतकंदो। पोइ उहो बि पीउ खे चई उ पीउ पेर दॿाईंदो आहिनि ॿिन्ही जा। हा हुननि खे सूर बराबर अधु राति जो बि अची करे ईअ अचे न भई टंग बि हा भई टंग में सूर थो पियो हाणे मुंहिंजो पेर दबे।
हा पोइ वरी मां कॾहिं आईमॉल ॾिनी आयसि पो मूंखे बि न थींदो आहे न पोइ वरी आई ई करे पोइ थोरो दाए दॿाए करे सुम्ही पवंद आहे,।
हा, न न थींदो अथनि थींदो अथन ॿारनि खे। उहे मुंहिंजे वारनि खे थियो आहे पा चालाए मुंहिंजे वारारनि खे ई थींदो आहे।
न न सभिनि खे थींदो आहे हिनखे बि थींदो आहे। नंढी नंढी भाभी जे पुट खे बि थींदो आहे।
न सही आहेसि, हा न मां बि उहई। अरे जाम थींदो हुयसे, एॾो चिलाईंदी हुई भई। सूर थो थिए, सूर थो थिए हा।
वेईी न पई सघे उते हल भई तूं हाणे हल।
अचछा पहिरियों त पाण ई न पई करे ई न थोरी देरि। पोइ
सूर चालू थियसि न पोइ इहो भई हल हारे तूं। मां चयो हाणे वेंदमि हिनन करे मम्मी वटि बि न वियमि पहिरियों इअं सोचियो हुओ थी अचां। हलण लाइ छा असांखे सीरियल ॾिसण ॾे। टपू ॾिसी करे पो हलंदासीं, पोइ मां चयो हाणे वरी। टाइम थी वेंदो उते हलण जो, त पोइ नाना नानी के पास कैसे चलेंगे। त चयऊं भई तूं वञ पोइ अकेली, मां चयो अकेली कीअं वञा। त भई पपा खे बि न वठी अनि त मां चयो मां अकेली ऑटो में वञ मां चयोूं ॾे पैसा हेॾो मगज़ वारी मां पैसनि जे लाइ थी कयां, ॾे पैसा, चओ पप्पा खे पैसा ॾे।
हाँ।
न त हेएॾो मथो मारी मां छो कयां। त, चेती मुंहिंजे मुंझे हिन मा खण भयी मुंझे पिग्गी बैग मां खण मां चयो अ त पिकी बैंक मां मां ई जमा कया आईन तू थोड़ी कया आईन तॾहिं वरी पोइ मां हिन करे वरी मां चयो ठीक आहे तूं हाणे हिते हलूं था, पोइ अचणु मलूं तां थींदा आहि। ईंदासीं तेसिताईं हुननि जी बि रोटी थी वेंदी, असांजी बि थी वेंदी।
हा
ई हाणे बीह न पई सघे। मां चुप हाणे उते वेंदमि वरी उते रोई रो रो कंदी पोइ वरी मम्मी खे। निंड न ईंदी आहे भई छा अथस एॾो छो पई रोए एॾो छो थी करे ख़बर? सूर पंदोतस हा त पोइ वरी उ इहो थी वेंदी आहे पोइ निंड पेटी वेंदी अथसि तॾहिं मां तूं तंहिंखां वञा ई। सुठो हाणे वरी अची करे प फोन कयो मां। थी अचा ईअं ई आहे हुनखे बि सूर थो पए इननि खे बि लूज़ मोशन थी विया आहिनि। भई असां घर आया आहियूं हाणे पोइ सुभाणे ॾिसां थी जीअं टाइम मिलियो अ अची करे।
हा-हा न पढ़ाई जल्दी सुम्ह नता हुते बि परेशान करे आहे।
करे आह करे आह हो त। हा हा हिननि वरी दवा ॾेई छॾियोसि पैहरो ई। वधीक फटफट करे तंहिंखा तूं दवा पी वञी सुम्ह कपड़ा बदिली कई। क द पीते सुम।
त पाण किथे आहे?
बाथरूम में।
ते उते उते ई थएसि चाय पती चाइस न वठी ट
चवान हिननि खे बि गोरी जो थो थिए गोरी जे करे। गोरियूं हलनि थियूं न हिन जूं ब्लड हिनजी। पतरे थियण जी हा हुनमें थो थिए हिन लाइ। छा थो थिए त उहो डॉक्टर। चए थो नरेंद्र चए थो भई ठीकु आहे न पेट साफ़ थो थिई न भई जेको बि गंदगी। भई निकरी थी वञे गोरिन सां। उह नथो थिनि ईअ मतलब ॿियो प्रॉब्लम नथो अचे भई साफ़ थो थी वञे भई जीअं।
वीक नथा थियनि मतिलबु उह लॻे न माणू। भई थकिजी पियो न थिए अं नथो थिए।
ठ करे वञी।
अचंता न घर वाप हुन ॾींहुं धयाना खे छॾण सुबुह जो पो चयो मां हाणे वेट न पियो करे। वरी मथे आया आहिनि लिफ्ट में।
हा त त चवां थी न अर्जेंट हो कुझु कम हुजे किथे ॿहिरि हुजे अर्जट किथे बाथरूम मिले नथ मिले। काॾे वञे माण्हू उहा इहा त पोइ परेशानी आहे न।
अॼु थी आया आहि इन करे डॉक्टर वटां बि वरी चवनि था ॾिसई अथई योगा तई थी वियो हाणे न
त इहो प्रॉब्लम हाणे अथसि ख़ाली ॿिनि ॾींहंनि खां ब पोइ तॾहिं खांई अथसि।
थोड़ो थियो तस मतलब हफ्ते खां चालू त लूस मोशन कॾ थिए कुझु बिल्कुलु न आहे भई आहे ई न जीअं।
त पोइ गोरू चेंज करे ॾिनी छा?
न उहई रेग्युलर उई।
कोन बदले जो?
हा मूंखे लॻे थो इंजेक्शन खाई था अचनि न पोइ इहो तो थे। जें डीयं थी था अचनि। सॾ न हुन ॾींहुं वधीक थो थे। पोइ वरी ठीक था थनि। वञ ॿिनि ॾींहनि खां पोइ, अलाए उह। सूर जी सूर जी आहे अलाए खून जी।
त ई कंहिंखे डेखाईंदो आहे रामसिंगानी खे? हा त हुनजी गोली।
हैवी हूंदियूं, हा। पर, असांखे हुनजी सू उनजी थी थिए ॿिए जी नथी लॻे। मुखे भी नथी थिए हा। मुखे बि नथी थिए मां बि इ हिन वटि ई वियमि, हाणे। जेको ॿ दफ़ा किरियमि त टाको लॻा हुन उनई। लॻायो नरेंद्र ई लॻायो
अचछा, पर भई मूंखे त हुनजी हैवी गोली पेट में सूर।
हा हा थींदी आहे पर मुखे असर उहो ई थियो। विच में अलाए केखे डॉक्टर खे ॾेखारिया मुखे न थियो फ़ाइदो ई न थियो, हुन सां।
पो हाणे मूंखे पिच में पेर में बिल। सुबो हुयो त बि हिनखे ई ॾेखारियो उह बि ठीकु कई। हाणे वरी हथ में जेको किरी वियुमि घर में टाको आयो उहो बि हिनई कयो। हुन खां पोइ वरी इहो। बी -बी ट्वेल्व ऐं हिनजो सभु कराई! पोइ बि इ ई कयो नरेंद्र वटि ई करे आ जेमल न हानी बि करे पई।
हा
हाली करायो न। मतिलब मां मुंहिंजो बि हले पियो हिनजो बि हलेसि पियो।
अच्छा।
मुंहिंजो अञा पूरो थियो ऐं पपा खे बि उहो ई चईं डॉक्टर। तॾहिं त हिते वठी आई मन भई उह अगरि। हा-हा-हा हो त चई न डॉक्टर हर। प्रोब्लम आहे बी ट्वेल्वे घट आहे डी थ्री घट आहे। अछा उह ई आहे इहो ई आहे छोक खाधे पीते में कुछ त सभ केमिकल भरियलु आहे। त किथां अची? उहा ई ॻाल्हि आहे न वठी आहे हेॾियूं थुलियूं एॾूं थुलियूं मां चयो चई काकड़ी लॻे ई न भई अलाए छा पियो लॻे दूधी वगर हेॾी थु्हली का।
हा इंजन न।
त मतलब केमिकल वारो हूंदो?
अॼुकल्ह हर कंहिंखे इंजेक्शन हणी करे कनि पिया।
छा खाइजे पोइ उहो बि त सोच। च नथा भई पैसा कमाइण लाइ उह बि कनि था पोइ माण्हू त बीमार था। न बीमारियूं केॾियूं थी वयूं आहिनि हुनजे।
ह मां हिक दो करेला वठी आयम जाम। करेला लोणे रखिया धोइण खां पोइ इह सॼो। पाणी साफ़ थी वियो सॼो एॾा सवा। एॾो तिखो हुयो ईअं लॻे कोड़ा बि लॻा ऐं कोड़ा बिल्कु।
मतलब हूंदा न केमिकल वारा
त सावा हूंदा आहिनि न जाम कोड़ा हूंदा आहिनि।
हा हा।
हे बिलकुलु बि कोड़ो न हुयो।
त उहो मतलब हो नेचुरल ग्रो थियल न हूंदो न। जीअं उगण में को हूंदो इयं पंहिंजे लेखे हिनन ठायो हूंदो केमिकल विझी करे ठाहिन था जीय।
कलर बि ख़बर थी जाम कलर निकतो साओ ॿ टे पाणिआनि मां धोतो मेटे करे धो। कलर पियो निकिरंदो वञे अलाए छो मुंहिंजी दिलि न पई थिए भई ठायां मां खावां थोरा टुकर टुकर रखियइ न उहो ख़ाली तरेया बाक़ी। मां ॿिया करेला फिटी करे छॾिया अलाए छो न पई न पई दिल थे।
दिल न थींदी आहे न पो खाइण ते माखे बि हाणे उहे लॻे, इने खे ॾियास किये टिफिन में। इने खे यां त फ्रूट खॾ। खणी वेंदो आहे या त सैलेड वारो कुछ खणी वेंदो आहे हिकु लोंग शॉर्ट ब्रेक लाइ।
हा
घुरायो मे ख़ासि इनजे करे ई भई कुछ त हुजे न भई छा ॾियांसि
हा
वठी आया त इअं थुलियूं थुलियूं कटण में बि डपु पियो लॻे आहे मता न कुछ इहो
न न खीर जो वठणु वेंदो आहे पो उनखां वठी अचे नी काकड़ियूं। हुन वट त नंढी नंढी खाखर पई हूंदी अथसि
उमल तकड़ हुई न स्कूल खुलिया उमल हाणे स्कूल खुलिया न हिनजा छई तारीख़ खुलिया अठीं तारीख़ त ॿयनि जा न पंद्रहीं खां पोइ खुलिया हिनजो त हफ़्तो पहिरियों ही खुली वियो न।
हा सी बीएस सी बोर्ड जा खुलया न।
हा त हिन भी जो हिकु हफ़्तो पहिरियों खुलिया आ त पोइ हुनई हिसाब सां मूंखे टिफ़िन बि सभु इहो करिणो।
हा त मुसीबत भई उहो ई त सम्झ में न ईंदो आहे न सभु खणी वेहंदा हिकु बि ट्वेल घट आहे त सभिनी जी घट आहे डी थ्री घट आहे त सभ सभिनी जी घट आहे। हा खंघि थिए थी न त सभिननिनि खे हिक ब हिक बार खंघि थी थिए पई बुख़ार निकिरे थो फ्लू आ फ्लू आ चवनि ईय था न ॿियो कुछ चवनि ई नथा न
डॉक्टर बि इयही ता चैंन उहो ई बीमारी आहे त छा कयूं
पर माण्हू बि करे छा
छा करे
चरी न समझ में ईंदो आहे माण्हू बी छा करे। हल मां हाड़े हुन खे कयास ती पयी
हा हा त मां कयांव थी ॿियो वट कयो पहिरियों हा हाणे हा हा